हेलो कि ठीक छी की हाल समाचार यऽ
बढ़िआ अपन कहियौ
ठीक छै आओर की सब होय छै
किछ नहि बस खाना बनबैल एलौं हें किचन में
अच्छा बनल ह नाय की सब बनै छै
किछ नहि एखन बस घीरा के भुजिया कटलौ हेँ चरहेबे केलौ हँ
अच्छा अहाँ कतय रहैत छियै गाम म कि बाहर
हम उर हम दरभंगा स छियै दरभंगे मे रहै छियै
अच्छा अपने कतहु बाहर रहैत छथि कि गाँवे म
अपने दरभंगे में रहै छथिन
अच्छा आओर क‌ए गो धिया पुता य
दुगो ए दुगो अहाँ दरभंगा मे कतय से छी
हम दरभंगामे अहाँ कहियोसँ आगू मनी गाछ बुझल य
अच्छा अच्छा मधुबनी जिला मतलब दरभंगा जिला
दरभंगा जिला पड़ैत छै हँ अहाँके गाँव दरभंगे भेल
ह दरभंगा टाउनेमे छियै हँ
नहि मतलब गाँव सासुर सब हेत
नहि नहि हँ नहि सासुर मधुबनी जिला सासुर नैहर दुनू अय
अच्छा मधुबनीसँ छियै अहाँ अच्छा अच्छा तहन आओर
हँ ई नम्बर हम ई नम्बर हम देखैत छलहुँ लेकिन एहिपर समझे नहि अबैत छलै आ दू गोटे के लेल हमरा ई चीज समझ नहि आबि रहल छलै जे के कऽ रहल छै
नहि हमहुँ दू बेर कयने छलहुँ पहिलयो
अंजान लोकसँ की बात करबै तहि दुआरे हम एकटा के तऽ रिप्लाइ नहिे देलौ पर देखलिय कोनो लड़का के फोटो लागल छलै पर तऽ बस राधे किछ लिखल छलै से लागल छै टैटू वाला
हँ हँ हम एक बेेर आओर अहाँके कयने छलौ हं तऽ अहाँ नहि उठेने छलियै कहलियै बिजी हैब अहाँ
हमरसभके जे छलै ने अपने दू चारि पाँच गोटे छलियै या
हँ हँ
तऽ कॉल हमर सबके पूर गेलै आसानी स
हँ नै हमरा सबके तऽ एहिमे नम्बर देने छलै हंओ हमर से एगो छलखिन हे बहिन के नोनैद तऽ देने छलखिन केना कहने छलखिन ए में जे नम्बर रहत ने तऽ बात कऽ लेबनि पूछ लेबनि जे फ्रि हेथिन से बात कऽ लेबनि हुनका सँ
हँ से तऽ क सकै छै ककरो स लैकिन जेकरा नै चिन्है छियै तकरा स की बात करबै से प्रॉब्लम भऽ जा छैय ने त तहि दुआरे हमर के अपने दोषे सब दू चार गोटे छलियैया तऽ उएह सबमे बात कऽ के पुर गेले।
हँ हँ हमरा आइे अहाँके ज्वइन भेल अहाँके कते दिन भेल ह?
हमर कटा सत्तइस अठाइसटा कल भऽ गेलै एकटा दूटा बाकी या बस।
अच्छा तीस गो के छलै की? चालीस गोट चलके नहि हमरा हमरे बहिन के ननैद छथिन ने हुनका चालीस गो टास्क
हमर एगो दोस्त छैय बरसा ओ कहलकै ने जे एक सौ अस्सी मिनटके कॉल रहै छैय।
हँ
तऽ की कहै छैय जे हमर पूरा भऽ गेल तऽ आब हमरा नहि फोन करलियह तऽ हमरा लागल जे भस कॉ पूरा भेलाके बाद निकली बात कऽ सकैत
नहि नहि नहि हम क सक कै छियै फोन जायत अहाँ नहि कऽ सकैत छियै लेकिन हम अहाँ करब से बात कऽ सकैत छी।
अच्छा से होइ छैय ताही दुआरे आइ हमर कए बेर दोस्त हमर फोन केलकै कर न कर न हम ओकरा उ दर् नहि केले जे पता नहि होइ छैय कि नहि।
नहि अहाँके टाक्स भऽ गेल तऽ अहाँ नहि कऽ सकैत छियै लेकिन अहाँकेँ कऽ सकैत छथि ओ।
अच्छी
हँ अहाँके मतलब हुनकासँ बात अहाँ कऽ सकैत छियै। लेकिन सर टास्क रहै छैय ने तऽ टास्कके हिसाबसँ जतबी रहल ततबी बात करैके आ हमरा आइये आहां ज्वाइंडी भेल तऽ खोलने रहियै चार दिन से शैने दिन से।
ह टास्क नहि भेटल रहा?
नहि छलै नहि नहि होइ छलै। आओर ओतेक समझोमे नहि आयल छलए जे हमरा बतेने छलखिने हुनका लड़की कऽ देने रहनि। कॉलेज ट्यूशन वाला बच्चा सब तऽ इसकुल ट्यूशन कॉलेज गेल।
बिल्कुल हँं अपन बातचीत कयेलासँ किछु पाइ आबि जेतै तऽ लोक किया छोड़ि देतै।
हँ हँ हँ तऽ ताहि दुआरे हुनका लग टाइम नहि रहैत छलै। फेर हमर बहिन बेटा एगो शिवम छैय तऽ ओ बतेलक ओहिप जुड़ल छैय ओहो
ह हमर तऽ हमर तऽ कते बारह सौ बारह सए हमर पेमेन्टो आयल आओर
त पेमेंट एखन अहाँके एकाउंट मे आयल की मतलब एखन देखान शो करैया ने?
आबि गेल आबि गेलै एकाउंटमे।
आहां कते दिन से ई क रहल छियै से?
इहे दस पन्द्रह दिन स हमर छओ सए एक बेर बनल रहै छ सए एक बेरऽना छओ सए फरन चारि सए
नहि एकगोटा छथिन ने हुनका हमर बहिन के ननैद जे बतेलहु तऽ हुनका बारह सए पचास छैय लेकिन पेमेंट नहि एलय।
हँ तऽ ओ यू पी यू पी आइ नहि देने हेथिन।
देलखिन देलखिन ह एकाउंट नंबर ई सब सबटा देल गेलय कहलखिन एक हफ्त ता मधु मिश्रा जी जे छथिन ने ओ एक हप्ता मे आयत।
ह मधु हमर दोषे घरे लऽक मधुए से हमहूँ मधु हमर दोष।
अच्छा अच्छा तऽ ओहे कहलखिन जे मतलब एना एना बात छैय। आओर दू चारि गोटाके जोड़ियौन जे छैय तऽ मतलब विश्वास नहि ने होइ छैय बाँकी सभके।
हूं नहि होइ छैय शुरूमे हमरो नहि भेल ज एखन मधु कहने रहय तऽ हमरो विश्वास नहि भेल हम कहब मधु हमरा हम फेसोबुक पर अपन वीडियो सब बनबै छय तऽ बन्धु हमरा कहब करए जे त फेसबुक पर तोहर जादा फोलवरौ तऽ लोकसभके जुड़लत तऽ हम कहले जाय तऽ हम नहि करबे त हम दोसर केना जोड़ देब
केना क सक छ छी सह ओहो कहलखिन जे जब तक हमरा पेमेंट नइ आयब तब तक हम दोसर के नहि के स
बिलकुल तऽ हमरो सब हमर जखन आयल हए तहिके बाद हम अपन भायइयोे अपन ए हनको बेची बेसी तऽ हम हिनक से बात कऽ के बेसी हमही हनके से बात दोसर से की बात करबइ बेसी हिनके से बात कऽ क हम कॉल पुरेलिय या
हँ तऽ एक दिनमे तऽ कहैत छियै एक् गो नम्बरपर दू बेर कॉल कऽ सकैत छियइ
नहि पाँच गहँ तऽ बेच बहुत केलियै हिनकेसँ हम हिनकासँ ओर
नय नहि मतलब कहै छी जे कॉल तऽ मतलब कॉल तऽ अहाँ पाँच गो करबै लेकिन एगो नम्बरसँ कहै छियै दुूइयए बेर बात करइ लए तऽ से अहाँके हुनकासँ पाँच बेर होइया
नहि भैर दिन में हम एकटा से दू टा कॉल हम सभ दिन केलियै हम ने बेसी कॉल केलियै
हँ सएह मतलब दू बेर एगो नम्बरसँ दू बेर बात हैत एगो नम्बर
हँ बस तऽ अहाँ जे होइत हइ लेकिन हम बेसी कॉल करबइ नहि केलियै हम एकटा दूटाासँ बेसी कए कऽ कए दिन तऽ करबो नइ केलियै अहिना
हँ हँ कियाकि ओ हमरा कए दिन कहलखिन हे तऽ हम अपन केलियै हं तक कहलियै जे पूछ छियइ आब एनाहिएमे जान पहचान हेतै हमूँ तऽ अहाँकेँ चिन्हैत नैछी
हुनको पाँच सौ रुपैआ एयलन ओ हमरा सभके ओ गूगल फोर्म नय भरने छलखिन हेँ ओ हमरे से बात कर छलक हं तऽ हुनको पास स रुपा
लेकिन हमरासभके अहाँके गूगल फॉर्मके एखन भरयके नहि बतबै छय ओ कहलखिन अहाँके पूरा टास्क पूरा भऽ जायत ने तीस गो या चालीस गो जे भी रहत
हं नहि नहि गूगल फॉर्म देत अहाँके बतबै लए कह अहाँ कतहु कहै छ
नय नय ओ तऽ सेहो करैए ने पेमेन्टके एनाकऽ यू पी आइ सभ डालैवला तू कह तऽ कलिकै छै
ओ नय ओ नहि अहाँकेँ दूटा फॉर्म भरल यए ने एकटा एप्प पर अपन तऽ के नेहेबै
हँ
आ एकटा अहाँके फॉर्म भेटल हैत
फोर्म तऽ मतलब अथी केलियै ने सैलरी वगैरह ओहि सब में जे पूछै छै उमर से वला कहै छियै ने
नहि एकटा गूगल फोर्म अहाँकेँ अलगसँ नइ देल गेल रहय कोनो लिंक नहि भेजल रहय जे एकरा भरऽ लए
नय लिंक तऽ नहि छलै अहाँके यए लिंक हो गेलै
जे एहि मे ई टास्क हँ ओ हम हम तऽ गूगलो फॉर्म भरने छिय तऽ भऽ सकैए अहाँके खाली एना हय जे बाते कोर बला टाप
तहिके बाद अहाँ के फॉर्म मन हैत तऽ भरब भ सकै अहाँके से अहाँ खाली एप टापर रजिस्टर कने छी
वातसप कऽ देब न कनि जे नम्बर
हँ ठ ठीक छै हम भेज देब तऽ गूगल गूगल फॉर्म हम गूगल फॉर्म भरने छलियै तऽ गूगल फॉर्म भरलासँ ई होइत छै ने जे ओर अहाँके जेना एकटा लिखैओवला होइ छय तऽ भऽ सकै ओहो टास्क भेटा एना होइ छय
अच्छा तऽ अहाँ हमरा भेज देब तऽ और बढ़िआँ रहत तऽ हमहूँ अपन ओहिमे सँ कऽ देबै भैर देबै हमरा लिंक शेयर कऽ देब तब ओहिम सँ
हम हुनका जे करेने छलियैन अपन अ बड़ के तऽ हुनका उएह टा करेने छ एना जे बस एना कहने छलै जे अहाँ एप डाउनलोड कऽ लिय ओर एप पर फॉर्म एप रजिस्टर कऽ कऽ हमरा सँ बात करब तऽ हुनका हम तहि दुआरे करू हुनका गूगल फोर्म नहि भरेने रहिये
लेकिन अब हुनको टास्क भेटलैन अ पाँच टा
हँ नहि हमरा टाक्स भेटल अहाँकेँ पाँच गो छलए तऽ हमरा आइ अहाँके फेर आगे क्लिक केलिए तऽ दस गो भेले फेर पंद्रह गो भेलै लेकिन अहाँ कऽ दूगो तीन गो हमरा फॉल्स भऽ गेल छलै
हँ तऽ ओ काव जे कॉल जे कॉल रिसीव नहि होइ छै जहिपर आवाज नहि आबै छै ओ कॉल
हँ हँ हँ तऽ ओएह रिजेक्ट भेलै लेकिन गिनती भऽ गेल छलै तऽ दू बेर एक बेर आूग केने छलोह बिना पूछने हँ हँ तो अहाँ नहि उठेलिये बतेने तो कहने ने रहौ एक बेर अहाँकेँ मैसेज हाय केने छलहुँ तखन अहाँ नहि देखलियै अहाँ मैसेज केलियै तऽ हम बिजी छलियै
हँ तऽ अन्जान नम्बर दुआरे हम बेसी ध्यानो नहि देलियै और की कहै छै न आ जे कॉल अहाँकेँ नहि उठायत ओ कॉल रिजेक्ट कऽ दै छै
हँ तऽ वएह अहाँके कटि गेलै तऽ हम कहलियै देखलियै तऽ रिजेक्ट भऽ गेलै तऽ कहलियै फेर तऽ फेर एखन देखलियै तऽ कहलियै पहिले आगेसँ ओ हमर बहिन कऽ ननैद कहलखिन जे पहिले पूछि लेबै जे मतलब फ्री छथिन कि नहि आब सभ सभ काज करैत रहै छै अपना अपना सभ घरेलू आदमी छियै तऽ किछ नै किछ किछ नै किछ तऽ काज करैत रहै छियै हँ हमरो एखन खाना बनि गेल हँ तऽ कहलियै कनि हुनका पूछि लै छियनि फ्री हेथिन तऽ बात कऽ लेबैन नहि फ्री हेथिन तऽ कोनो बात नहि जखन कहथिन तहन बात कऽ लेबै
हूँ हमरो दोस्त छै आरती छै तुलसी छै एकरे सभसँ बात कऽ कऽ हमर पुरि गेलै
अच्छा तऽ अहाँ फेर की करै छियै एखन हाउसवाइफ छियै कि पढ़ाइ तढ़ाइ करै छियै आगे
नहि एखन हमर पी जी एहि बेेर भेलाह पढ़ाई अब सोच रहल छियै बी एड दऽ पीजी फानल भेले एखने
हँ हँ बढ़िआँ यऽ पढ़ाइ करू हमसभ तऽ छोड़ि देलियै तऽ अपन नहि केलहुँ नौवी दसमी केने छी छोड़ि देलहुँ आगे नहि केलहुँ त बाद बाहरे रहे छी तऽ तहि दुआरे ई सब अपन पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ देलियै
बहुत जरूरी छै पढ़ाइ नऽ की करबै पढ़ाइयो पढ़ाइयो कऽ कऽ की करबै आइ काल्हि तते कम पिटीशन भऽ गेलै हँ नऽ जे नौकरी दऽ तऽ सोच नहि सकैय छियै
छैहे की और सब चीज मऽ आब अहाँक घूस पैसा लेकिन पढ़नाइ पढ़नाइयो जरूरी छै
जकरा बहुत दूर तक पहचान छै सएह अपन तकरे नौकरियो होइ छै
हँ हँ तखन तऽ हम अहाँ मेहनते कऽ सकैत छी हँ देखियौ सभ कारा धारा नै जे त्रिपाठी होइ छै अपन कर्तव्य करै कऽ मेहनत करैत रहै कऽ
बिलकुल
हँ तहन आओर सभ अपने एलैथ कि ड्यूटिए पर छथि
नहि एखन तो नहि एलथि हे नओ बजे नओ साढ़े नओ दस बजे तक एतैथ मधु चिनहै छियै की
नहि हुनका तऽ नहि चिन्हैत छियनि ओ हुनका हमरा बहिन के ननैद छथिन ने बिना तऽ ओ ज्वाइंड भेल छलखिन हुनका केओ छलए त फेर ओ हमरा बतेलखिन तहन फेर हम अपना बहिन
तऽ हुनका मधुए देने रहनि गूगल फोर्म भरऽ ल की
ओ हमरा नहि बुझल यए लेकिन आब ओ की भरने छथिन फॉर्म से नहि पता लेकिन हुनका पैसा सेह करैत छनि तऽ काल्हि कहलखिन जे मतलब हमरा पैसा से की कहे छै टासक खतम भऽ गेल तऽ हमरा पैसा दऽ दिअ की जे लेलक तकर बाद फेर से आ
हम स देखलियै जे छ सए रुपया प्रो फेसिंग मे छै तऽ हम यू पी आई देलिय तहि बाद हमरबि गेल दू दू बेर छ छ सए रूपया नहिश्वास हत त हम स्क्रीनो शर्ट भेज सकै छी आर एखन एखन चारि सए रुपआ हमर प्रोसेसिंग मे अय
हँ तऽ हमरा ओ लिंक कनि आहाँ भेज देव तऽ अपन अहाँके उपकार हैतत हमहूँ देखबै फॉर्म भरि कऽ
ओहिपर फॉर्म भरबै न तऽ अहाँके टास्क भेटत तई आ टास्क त हँ
त हुनका सए कहलकैन कल क टास्क पूरा भऽ गेलै न तऽ हुनका कहलकनि क जे मतलब ई केलाक के बाद न अहाँकेँ आब टैपिंग वला आयत मतलब हिन्दीमे लिखा क आयत क्वेश्चन ओकरा अहाँके उत्तर देबाक य मैथिली भाषामे
नहि लिखयवला एना होइ छै न मैथिलीए मे लिखल यात मतलब रेकोडिंग रहत हम ओय टेस्ट मे फेल भऽ गेलियै हमरा ओहो टास्क भेटल रहै ट्रांस्क्रिप्शन रहै छै जे अहाँ केटारी काॅडिंग दे जेना अपना सब जेना अपना सब बात छै तहिना ओहिमे केओ बाजै छै आ ओकरा ओहिना खके तऽ हम ओहिमे साइठटा कएटा रहै हम ओहिमे फेल भऽ गेलै तखन टेस्ट हम ओकर फेले देखाब मधुकेँ कहने रह तऽ मधु कहलक आब देखी दोसर आबै छै तऽ एखन कहबो एखन आब किछ नहि तहिमे फेल भऽ गेलै तऽ
हँ
ओहिमे लिखल रहत न एना आ हमरा ओतयसँ नोत पिहानी नहि चलैए ओहि दुआरे नहि गेलहुँ आब एकरा ओहिना लिखअ के छै
आब ओना तऽ सबके कतबो अपना सबमे मैथिल भाषा बजै छियै लेकिन टैपिंग तऽ नहि कऽ पेबै ने
तैई दुआरे हम ओहिमे फैल भऽगेलिय हम एगो दिश भयआ छथिन ओ शद्ध मैथिलीखैत छथि राइटर छथिन मैथिलीत हुनक कहलियनि तऽ कहलखिन अपना सब जे मैथिली बजै छियै ओ दोसर छै आ लिखाई छै ओ दोसर छै
अच्छा हँ वएह ने बाजैमे आओ लिखैमे कनि अलग भ जाइ छै ने अलग अलग
आ हम गलतियो केलियै हम मदु स पुछबो नहि केलियै आओर की होइ छै